हेलो हँ ठीक अइ।
की कऽ रहल छी अभी?
घुमै छी की करब।
कतय के प्लान छै जायके तऽ आब।
कतय जायब आब देखियौ कोनो जेबै त्यौहार त्यौहारमे।
घर सबमे सब ठीक अछि ने।
हँ सब ठीक अई।
आओर की कऽ रहल छैय अभिय?
अभी की करब। कनि बैठल छी एतऽ आ कऽ पोखैर पर। आओर खेनाइ पिनाइ कथी खेलियै यऽ।
खेनाइ पिनाइ तऽ अभी नहि भेलए लेकिन नाश्तामे अभी लिट्टी खा कऽ एयलहु हँ। अभी हम घुमि रहल
केय टहैलेलहि।
लिटी ती
कथी करब हमहूँ तऽ बैठले छी।
अच्छा पढ़ाई लिखाई नहि चलै छै की अभी?
पढ़ाई लिखाई चलै छै। इन्टरमे नाम नाम लिखेलियै यऽ
घरमे की हाल छै सबके तऽ? गणेश पूजा के तैयारी केहन चलै छै?
ठीक ठीके हइ सब।
ठीक अछि गणेश पूजाके तैयारी केहन चलै छै। अच्छा मीटिंगसभ भेलैए कि? मीटिंग सब भेलै आके। अच्छा नहि भर पेलैया अभी मीटिंग सऽ नअ।
नहि नहि भेला।
तब ओर कतऽ जायके प्लान अछि हम
कतय जायब देखै छियै कतहु कतहु घरे अङ्गना मे रहबै ने कत
तब दुर्गा पूजामे आबि रहल छी कि नहि?
हँ एयबै दुर्गा पूजामे दू महीना के लिए।
अच्छा दुर्गा पूजामे आबि रहल छी नै छठि तक रुकब।
आ देखबै हाँ छठो तक रुकि जेबै।
ओ आओर कहलहुँ हऽ जे गाँवमे स्थिति केहन छै अभी फिलहाल।
हँ हँ।
अच्छा। गाँवके स्थिति ठीक छै अभी?
गाँंव में स्त्री में सब गड़बड़
अच्छा।
चौपट छै।
पहिले जेना नहि छै सएह ने? हेलो।
हँ।
गांवमे पहिले जेना स्थिति नहि छै सएह ने?
नै।
आ ओ खेनाइ कीसभ बनि रहलै तब आब?
उएह देखियौ दालि भात भुजिया।
अच्छा। दैल भात भुजीया? मम्मी पापा की करऽ दै छै?
गेलै पप्पा घुमय लए।
आ ओ पप्पा अभी की काम करलै?
कथी करतेै किसानीे हे।
ओ आ मां? माँ की करै अछि?
कथी करत घर मे खेनाइ पिनाइ बनबे ह घरमे खेनाइ। मनमेठी करै।
तऽ आब ओ जे छै से पढ़ाइके की केना तैयारी कऽ रहल छी?
ठीके ठाक छै। हु चलि रहल छै ठीके ठाक जे सोचने छै से हेतै।
अच्छा आओर गाँवकेमे जे बच्चासभ रहै से सब गाँवके लड़कास सभ है कि नहि गाँवमे?
हँ सब छै।
कहलू अछि जे कहब तऽ बढ़िआँ अछि नीक तऽ लगिते होयैत गाँवमे अभी फिलहाल?
ह्म्म।
ओ आइ पार्टी तार्टीके प्रोग्राम छै की?
नहि।
नहि एछ?
नहि।
ओ। अब तऽ मजे नहि छै तब तऽ
ठीके नहि मजा। आँ। कथी कहै छी?
जे पोखरि जे छलए गाँवमे।
हँ।
ओहि जग जे छै से आदमीसभ अभी आबि रहल अछि कि नहि?
हँ छै आदमी सब बैठल छै।
ओ। अभी तऽ गाँवमे बहुते गर्मी लागि रहल अछि शायद।
गर्मी तऽ लगैये है सबके, गर्मी के महीना है तऽ गर्मी नहि लगतेै तऽ ठंडी लग तै।
पानि तानि होइ छै?
हं पानि तऽ बढ़ियां भेले, आइ कनी नहि भेल रहे, फेन काल्हियो भेल रहे।
आइ नहि भेलैए।
नै, आई रौद छले बहुत तगरा, आब हमरा कि आब प्रकृतिके खेल छै, हमरा की पता
हँ, तब कहलहुं हेँ
हँ।
जे अहाँ जे छै से आब बारहमाँके बाद जे छै तैयारी ठीकसँ कनि करू।
हँ करबै सब चीज, सब चीज हे
गणेश पूजामे मेला लागै छै कि नै यौ
स एंह बढ़िआं मेला लागे है यौ।
नीक मेला लागै छै नै।
हँ नाचो सब होइये।
अच्छा, कए दिनके होइ अछि।
दू तीन दिन के बर सवर होइये।
गणेश पूजा दुइये तीन दिनके होबै हइ कि पाँच दस दिनके
नहि नाच, नाच तीन दिन होइये, गणेश पूजा तऽ पाँच दिन के होइये।
गणेश पूजा कए दिनके होइत अछि?
पाँच।
पाँच दिनके हो जाइ छै?
हँ।
तब तऽ ठीके छै, तब तऽ मजा अबैत हैत।
एते नै मजा तऽ।
ओ। आ एहिके बाद जे छै से दुर्गा पूजाके मीटिंग तऽ गणेश पूजाके बादे हयत कि मीटिंग भऽ रहल छै।
एक महीना बाद गणेश पूजा के एक महीना बाद दुर्गा पूजा के मीटिंग होइ।
दुर्गा पूजाके गणेश पूजाके एक महीना बाद मीटिंग होइ छै सएह ने।
हँ हँ।
ओ। आर ई जे छै अपना सभके जे छलय अथी मन्दिर जे गणेश जीके बनबै ले कहने रहै से बनेलक कि नहि?
दुर तऽ ओहिमे कथी बनेतै, कमिटी सबके गलती है तऽ ओहिमे कथी करतै जनता सब।
आ महादेव मन्दिर जे रहै
सभ पैसा खा गेलै तऽ कथी बनतै
अच्छा पैसा खा गेलै।
हँ।
कहलहुँ हँ जे ई गाँवके जे खेत सब छै से अभी पानि तानि लागल छै कि नहि।
हं पैनो लागल, ओहि दिन धानो रोपिके एलहुं दू कठा।
धान रोपि कऽ दू कट्ठा बस एक दिन मे दुइए कट्ठा बस
मतलब रोपऽ जाय छियै की कहियो काल चलि जाइ छियै दू कट्ठा रो कहू उ रोपै छैय बढ़िआँ।
खेती करै छियै मतलब सएह ने।
तऽ बैठेमे कथी करब।
हूँ नहि-नहि ठीक अछि आओर सब जे बात छैयसे कहियौ गाँवके स्थिति अभी।
गांव के स्थिति तऽ पूरा खराब चलि रहल है।
गाँवके स्थिति खराब छैय से किए?
दिन दिनचर्या सही नहि छैय सएह ने। ओ ई जे छलय गाँवमे ई एकटा एकटा पीपर गाछ जे छलै पूराना ओ ऐछ की नहि अभी फिलहाल। हूँ। छैय छैय मतलब पीपर गाछ अभी छैय कि नहि ओला ओऽ। आओर
उहू हू
आ बजरङ्ग बलीके मन्दिलमे जे छैय से लाइट ताइट लगलै कि नहि। औ।
अः हँ छैय बहुत झनगड़ छैय। बहुते बड़का छैय बहुते फैलल छैय।
बजरङ्गबलीके मन्दिलमे लगलै लाइट टाइट कि नहि।
दम
तऽ उहो लाइट लागे छैय।
लाइट ईकटा लागल है मगर ओकरो उन्नति नहि देखै छिय ओहो मन्दिर में निलके
अच्छा मतलब एहिमे किछु करऽ पड़तै सएह ने योगदान देबऽ पड़तै।
आ पोखरि
कहाँ लगले। एगो लाइट लागल छैय अंदर मे नीक जेका कहाँ लागल छैय। हूं।